अरे की हाल चाल
बढ़ियां आ
कनिटा छियै कनिटा कनिटा मुशकिल मे छियै
की भयल रहै छं ठीक तऽ सब ठीक छै कि ना
घर मे दीदी के बियाह छै ने बुझली आ कनिटा पाइ के दिक्कत भाए गेल छै जोगार काए के जोगार कए क क तऽ केलहुँ किछो किछो कनिटा व्यवस्था मे कमी भए गेल छै बाराती य कहलकै रहऽ कनिटा ओकर सबके डिमांड बेसी भए गेल छै नहि बुझलिहिं
हँ
आओर बताबीहिं तू ठीक छीन
ठीक छै आहाँ के हिम्मत राखू खराब समय हमेशा नहि रहै छै-
हां हां बात त छै कहलियौ की रे
आँ
कहलियौ की किछो पाइ कें व्यवस्था भ जेतौ
हो होइ जेतौ ऐने से ऐंने
हाँ इ त कहल
शादीमे खर्च खर्च के पैसा समाज से मिल जाइ छै
अच्छा ई त नीक बात केलहं कनिटा हमरा हिम्मत भेल ई बात सुनि क
हँ ई तऽ स्वभाविक छै पारिवारिक जिम्मेदारी आसान नहि होइ छै
अ
क कखनो कखनो लागैत छै कि अ तऽ असफल असफल हो जायब लेकिन आ मदद से सफल हो जाइ
हां इएह भए जाइ छै ने इएह तऽ ग्राम पंचायत इएह लए जे छै नहि बुझलियै ककरो ककरो कनिटा दिक दिक्कत भेल तऽ मगर क देलकै कतहु पाई के जोगड़ क देलकै नहि बुझलिय कनिटा व्यवस्था मे कनिटा हाथ बटा देलक याद
अहाँके अपन अपन परिवार लेल मेहनत करे छै ई गर्व
हँ हँ बिलकुल हँ बुझलियए आ परिवारे जमीन होइ छै छै भगवान से पहिने परिवार तकर बादो भगवान छथिन नहि बुझलियै तऽ परिवारके तऽ करै ल पड़ै छै
ठीक यहाँ के भगवान सब ठीक ै तरी दे ने
ह आ आ घर में सब कुशल मङ्ंगल
सब कुशल मंगल तावत आर आर की मदद कर दैतै
बस इएह सब छै कनिटा पाइ के जोगार तू देखलीह ह बकी सब त व्यवस्था भइए गेल छै आगाँ देखे छियै जे ऊपर वाला के मर्जी हयत से हेबे करतै नहि बुझलि
हँ बुझली अहाँके चिन्ता क करै छियै मित्र एहि दिन लेल
हँ ई तऽ बड़ बढ़िआ बात कहलहु आहाँ
जरूरत पड़त तऽ हमरो जातेक सम्भव होइत मदद करब
बड़ नीक दिल खुश कए देलियौ अहाँ
याद राखु कठिन समय आदमी के मजबूत बनैत छै
बिलकुल बिलकुल बिलकुल
बिलकुल न छोड़ै छै
हूंँ बिलकुल इएह जे छै दीदीके शादी भए जायत तकर बाद हमहूँ फ्री भए जेबै नहि बुझलियै घर सब भय जेते तऽ सबटा राज काज खतम भए जेते त तकर बाद बचलियै हम तकर बाद हम पढ़ाइ के क काम देखबै कनिटा पप्पो के कनिटा स्थिति सही ने ने छथिन तें कनिटा लए कऽ अ ल कऽ कनिटा दिक्कत भए गेलै ने तऽ कैए रतिय रहे ने बुझलियै
हँ बुझलि बुझली
सबब ठीक घर मऽ
माँ बाबूजी कैसनग
माँओ बाबूजी कनिटा पापाे चिन्ता रहै।। बआाह लए कऽ। म म माँ गाल कन देबत। पता नय य, माँ ठीक छथिन पप पप्पा के कहलिए हम कि यौ तु टेन्शन नय ल हम देखकर दे
अ अहाँके जादाा चिन्ता नहि कहैत छै। मान के चले शादी खुशी के मौका होइ छै। मुद्दा ई समयके। ड डायरेक्ट नहि होइ छै।
हँ बिलकुल बिलकुल ई बात तऽ सही कहलिय हँ।
हँ अहाँके जिम्मेदारी जतेक पैघ होइत अछि।
ह ह ह कहलियऐ सही कहलियऐ इ बात। लेकिन आब नहि छै तना होय के बात अहाँ सब जे। छबेग नहि करियए ने।
अहाँ ही बताउ अहाँ ही बताउ रिश्तेदार सब बस पूछैत रहे छै या या मदद करै छै।
ई बात कहबै तऽ कनिटा रिश्तेदार तऽ बुझते छै। केहन होइ छै। आ काज काज पड़ते तऽ सब हाथ किछु कए ले छै ने बुझलियै के रिश्तेदार छै। तब म मन तऽ पढ़बे करै छै ने बजबै तऽ। पबे करै छ कि आबू घर पर बिियाह छथिन बिियाह वालला घर तऽ एना सुना नहि ने छोड़ि सकै छ।
हमरा तऽ लागत कि लोग अक्सर पर परिस्थिती नय केवल परिणाम देखे छै
त यह त बात। तऽ वएह छियै सब तऽ परिणाम देखे छै। बिलकुल बिलकुल सही केलियै अहाँ लोगके मजबूरी क्यो नहि बुझत।
हँ सही कहले बअडु।
हँ।।
अहाँ के ई बताउ कर्जा ले क
की कहलियै
कर्जा लेबाक विचार सेहो।
देखियौ कर्जा तऽ लेबैए पड़ै छै ने नहि बुझलियै। आ पाइ के जोगार ओना - भए नहि सकै छै एतेक जल्दी मे त कनिटा कर्जा तऽ लेबे करबै
तऽ सोची समझे निर्णय लियअ जल्दबाजी नहि करू।
हँ इ सु ई सूझी बुझि क करबै पाइके बात छियै ने
हँ
लेकिन ई छै कि हमर एकेटा दीदी छथिन ओकर बियाहमे कोनो कमी नहि होइ चाही। चाहे किओ भाय किछु भाजय तऽ बाद मे हम तऽ धीरे धीरे कए के चुकैये देबै कोनो दिक्कत नहि छै।। लेकिन व्यवस्था मे कोनो कमी होय के नहि।
ई ई बात के ध्यान रखै इज्जत पैसा से नहि पारिवारिक प्रेम से बनत छै
ई बात तऽ छै लेकिन हम चाहै छी अपन दीदी कें खुशी खुशी विदा करी एतय सँ ताकि ओकरो याद रहै कि ओकर भाय रहै कर्मठ एतबा कऽ देलकै
हां जिन्दगी मे कठिन समय स्थायी नहि होइ छै इत्ती समय अपनेके अकेला नहि बूझू छु
हँ शुक्रिया
आ ओही दिन हां मुस्करा कर हम ई समय पर क कैयन रही
हूँ हूँ
बुझैय से
की कहलियए
हम हमरा कहली - ओ ओही दिने हाँ मुस्करा कहब हम ई समय पर कैने रही ई जे जे मुसीबत सामने आन बाड़ी
हूँ हूँ अच्छा
बुझली
हूँ बुझलियै
ओर बताव तबियत पानी कैसेन छै
आ सभे सबे सभके बढ़िआँ छै अभी घरमे उएह एकदम माहौल चलै छै शादी बियाह वला परसू छिय हल्दी दीदी कें तकर बाद फेर दीदियो चलि जाएत घर घर कनि दिन ला सून सूना भऽ जएतै
तब ई बताव मम्मी से सुतल छै कि नहि
नहि मम्मी तऽ अभी उएह राज काजमे व्यस्त छथिन आइ कइ काज तऽ काल्हि ओ काज उएह सभ मम्मी छथिन व्यस्त कनिटा
अ अहाँ से सेहो बहुत देर से जागल छै हा ने
हां भाये जाइ छै राजकाजवला घर छियै सबकुछु देखनाय पड़ै छै मानि लिअ आब हमही पप्पा छियै ने देख पड़ै छै कि नीक सब कनिटा काज नीक से भय रहल छै कि नहि की कोन कमी त भेलै या सम्मखनि टाम लागि जाइ छै न नहि बुझलिै यह ल कऽ आ बताबु अहाँके घर में सब बढ़ियां
बधिया सब बधिया
चलू त नीक बात भेलर हँ आब जायब शादी वह पहि नहिे नहि बुझलियै अहाँके दस दिन पहिने ही आ उ जे छै शादीमे
हँ
तऽ अहाँके देखयके छै सभचीज
हँ हमरा न बुझले की कहबै
हम कहलियै अहाँके जल्दी आबयके छै बिआाहमे दीदीके
हँ बिलकुल बिलकुल
नहि बुझलियै आब हम अकेला कतब करबै अहँ ने
हँ हँ हँ मदद तऽ करे कर देब
हँ ए ल का कहलियऐ कि जल्दी आब जा
घरक हालत देखके भीतर से डर हटा दे
ह नहि डर ओर नहि छै बस इएह लाग
ई ई हँ तऽ ई ई बात ई बात याद रखी तो तोरा अकेले नहि झेलल पड़त हम सब सग छै
हँ हँ बिलकुल बिलकुल ई बात ई बात तऽ बड़ हिम्मत देलहु हमरा
हँ जिम्मेदारी खुशी सेहो भारी बना दैत छै
हू हू सही कहालिये
ऽ अपने परिस्थिति सङग लड़ि लड़ि रहल छै ई छोट बात नहि अछि
हँ बिलकुल बिलकुल त सीए कहलिय हँ बुझलियै
कठिन समय मे असली लोक पहचान मे आबैत छै रिश्तेदारसभ रिश्तेदार सब सलाह दै छै मदद कम करै छै
हँ ईसभ तऽ बुझिते छियै
छै कि कठिन समय मे असली लोको पहचान मे आबैत छै
हँ हू हँ ह सही कहलिय
अंया बताव की खैल आज
आय तऽ उहए तरकारी खेलियौ लियौ रोटी खैलियौ
नरम नरम सफेद भ
हँ हँ
ज्यादा सोचला सङ् दर्द आओर बढ़ि जाइ छै त थोड़ा आराम से हो जरूरी अछि
हँ कए लेबै जाइ छियै अब आरामे करे ले दिन भर के काज खतम भए गेल छै अभी अभिय सोचलियै जे एबे खाय लेने रहियै कनि छत पर एलियै तऽ अहाँ से बात भेलै आब जाकऽ सुूति जायब नहि बुझलियै काल् तऽ फेर वएह सब करबै
हँ् ठीक हइ राखै छै ठीक छै